हेलो कि हालचाल छै भौजी
ठीक छै सभ ठीक छै कहू अपन अहाँ कि हाल छै।
हमरा हमार भाय भतीजा सभ नीक छै।
हँ सभ बढ़िआ बढ़िआ
अ भौजी तऽ अहाँ तऽ हमरा आर के बिसराइ गेलो।
नहि नहि एतऽ गर्मी छुट्टी छै दिन भर बाले बीचे बच्चे पीछे लगल छियै हइ डिश बनै छै ओ बनै छै बनैते खियबैत अ हमर टाइम जाइ छै एकदम
हमरा केँ तऽ कहियो नै बजाइ छौ अहाँ की हँ ननद तनी इ बनाबैत छियै तऽ आउ तनि तोहूँ टेस्ट करलू
अरे आब तऽ हमरसँ गलती भए गेल आब की करियै
हँ तऽ भऽ गेल तऽ आइबकी अहाँकेँ तऽ सजा मिलय केँ चाही
आब देहो सजा जॉन देब
हँ तऽ अहाँ मछली केँ सब्जी मछलीकेँ रस्सा बनाउ आ हमरा केँ न्योता देऊ अपन हाथ आर से तनी मछली और भात बना केँ अहाँकेँ हमरा केँ खिलाउ तब अहाँ कऽ हम माफ करब हँ रेहू मछली कऽ तऽ मिथिला केँ पहचान छै मछली कैसे न खायब अहाँ हमें ओ भी अहाँकेँ हाथ केँ मछली केँ कैता नीक स्वाद लगे छै से तऽ हमरा सँ कोई पूछ हमरा के तऽ अहाँकेँ स्वाद खूब मोन परै छै आहाँकेँ हाथ केँ मछली के स्वाद केना बनाबै छी अहाँ मछली
जै जैसे हमरा टाइम मिलतै तऽ हम कॉल करबै तब सब परिवार अइभौ
एकदम एकदम अहाँ हमे तऽ इन्तजारमे रहब कि हमरा आर केँ भौउजी कहिया कॉल कर ती न्योता देबे खातिर अहाँ केँ निमंत्रण हमरा केँ स्वीकार होयत
हूं अच्छा
लेकिन अपने हाथ से बना कऽ खिलायब भौजी हमरा आर केँ हँ तनी
तऽ आ आइ अहाँकेँ घर स माछ केँ भुजिया सुगन्ध आबि रहल छै भैया कहल छी फोने मे
अच्छा
केँ अने से ड्यूटी जा जाइ छियै तऽ अं ओकर घरसँ मछली केँ स सुगन्ध आब रहै छै आ रौरा हम हमरे कहै छियै कि मछली बनाउ
नै तऽ अ च अहाँ केँ हाथ केँ स्वाद निराला छै न अहाँ केँ स्वाद अलग छै हाथ केँ हमे तो बनाबै छियै हर एक दिन दू दिन बीच करके बनै छै अहाँ केँ भगना भगनीके खूब पसन्द पड़ैत छै मछली तऽ रहू मछली तऽ हमेशा कीन क आनै छथिन अहाँकेँ नन्दोइ तो बनाबे बना दै छियै
अच्छा अच्छ अच्छ अच्छा माछ बनायब तऽ एकदम आसान बाबू न मुद्दा पहिने माछके किनए कऽ कला सीखू बजार में रोहू कतला बुआरी मगुरह सभ तरहके माछ भेटाइत छै ताजा माछके गिल लाल होै छै और आँखि चमके
हँ ऊ पहचान छै, ऊ पहचान छै ताज माछके अ न तऽ बासियो बरफ वला दे दै छै ओ आर ते एकदम पिल पिल महकई छै बनाबे मे
हूँ
आ ताजा माछके स्वादे अलग होबै छै, उ महकै छै नहि जादा
हूं आ ओहोमे से तऽ होइ छै कि माछवला सभ कही के साफ करय लियौ घर पर खाली धो पोछके बनाउ। पहिला काम तऽ माछके टु करा नून, हल्दी लगाके पंन्द्रह मिनट राखि दियौ
राखि दियौ हँ, नहि तऽ रेहू माछ जे
ओकरास बास नहि मारत अ ग गलियौ जल्दी
न अहाँ जे कहै छियै ने तऽ जे अगर रेहू या कतला लेके आनब किन के बजारे से तऽ वेहे के जब धोएब ने, साफ करब न अहाँ तो वामे तनी सा सिरका चाहे नींबू चाहे नून दे के जे अहाँ धोएब तऽ वार गन्ध एकदम उड़ जाइ छै फिर तो घर में माछो बनै छै ने तो कको पता न चलै छै कि हां घर में माछ बनै छै से खूब नीक हो जाइ छै स्वाद आर सेे
हूं फेर कड़ाहीमे सरसो तेल गरम करू। आब मिथिलामे माछ सरसो तेलमे बनै छै
हा, सरसो तेल में स्वाद निखर के आबे छै माछ के
हूं, ओकरो असली सवाद
तऽ असली सवाद माछ के सरसोए तेलमे आबै छै
हूं, आ तेल धुआ उड़े धरी गरम करू फेर आँच कम कऽ केऽ माछके टुकड़ा डालू
हँ
फेर टुनू कात लाल भए जाइछ ऊं धड़ि भुनु बेसी नाहि उलटू पलटू
न टूट जाइ छै। हँ, टूटि जाइ छै ओ आर से
हूँ
तनीएक तने लाल हो जाइ छै ने, तब अहाँ ओ आके पलट देब
हूं लेकिन एगो बाज जानै छि हमर स झोर बेसी पातर हो जाइ छै
आ तऽ मसल्ला कम होवे होतै चाहे तनिका पानी ज्यादा दऽ दै छियै अहाँ तनी कटोरीये सँ नापि कऽ देब आहाँ
छियै जे प्याज लहसुन अदरक टमाटर सभके सिलौट पर पीसू आओर मिक्सीमे स्वाद ओहन नहि आबै छै
हँ सिलौटके तऽ स्वादे अलग होबे छै खूब निखरि कऽ स्वाद आबै छै
हँ, कड़ाहिमे तोऽ तेल बचत होए तऽ ओहिमे पच फोरन डालू जीरा मेथी सौंफ कलौजी राइ
आ जे अगर तनिका आओर तेल होबै तेल चाही तऽ तनिका ऊपरसँ आओर तेल डाल देबौ अहिमे कड़ाहमे।
पचफोरन जरूरी छै कि
हँ।
हम तऽ पहिले खाली जीरा छौक दैत छियै, लेकिन आब जानलहुँ जे पाँच फोरम भी छै
न न पाँच फोरनसँ स्वाद नीक आबै छै सरसो आ मसालाके जे अहाँ बैंगन के कलौंजी भी बनाब ने जे बैंगन के चीरा लगा कऽ सरसो मसालामे भूजल जाइत छै मछली लेऽ खा तऽ ओ आरमे भी तऽ अहाँ देब ने जँ पाँच फोरनक फोरन तऽ ओ स्वाद आओर नीक लगै छै बैंगन मे
मने पचफोरनसँ माछमे मिथिलाक असली सुगन्ध आबैत छै।
हँ ई अहाँ ठीक कहै छियै।
हँ आओर मसाला के भुनू जाबत तक तेल नहि छोड़ै नह फेर हल्दी धनिया पाउडर लाल मिर्च नून डालू चाही तँ थोड़ा सरसो पीस सेहो डालि सकैत छियै।
नहि सरसोसँ तऽ मछली के स्वाद बढ़ै छै सरसो तऽ जरूरसँ डालब अहा ह हमहुँ डालै छियै हमरा आरके सरसोए स्वाद पसन्द छै कोनो कोनो लोक पिआज़ मसाला डालैत छथि
हँ हँ।
हँ।
आ पीयर सरसो के दू घण्टा पानि मे भिजा दिऔ
अच्छा।
फेर लहसुन मिरचाइके संघ पीस लियौ
हँ तऽ ओकरा आरसँ महीन हो जाइ छै गोटा नहि रहै छै जइसे महीन सरसो होबै छै तऽ ओकरा के पीसए मे बड़ मेहनत लगै छै आ जँ अगर अयमे फुला कऽ पीसब अहा जल्दी पिसाइ जाय ह
खूब मने सरसो पीसी काल एक टुकड़ा कांच आम के या दू तीन बूँद सिरका डाली दिऔ तऽ नहि तीत भऽ जायत बेसी
अच्छा, होवे छै
नहि एक टुका काँचा आम या दू तीन बुद सि डाल दियौ ने तब तीता नहि होई छै ओते
अरे ते ई तऽ हमरा आर के मालूमे नहि छलै ई तऽ अहाँ हमरा आर के खूब नीक बात बता दियौ अहा
अरे ई नुक्शा बड़ी नीक छै जानलो।
हँ नहि नहि ई हमरा आर के मालूम नहि आय छलै। त अहाँ जे बता देलहु ने तऽ आब हमे ध्यान रखब जे अहाँ आब हमे अगर। अगिला बार सरिसो पीसब तऽ ओकरा मे दू गुण तीन गुण सिरक डाल देब आ नहि तऽ आम के टुकड़ा डाल देब
हूँ।
त से स्वादो तनि खटापन हो जाइ छै ने
हू आब अगर मार्क्स जो हय गली नहि जाइ तऽ का करू धीमा आँचपर गते गते ओकरा करू
अच्छा तोआर से लाल हो जाइ छै उ तऽ तेज आँचमे भुँजाइ छै ने मछली
आँय
माछ तऽ तेज आँचमे भुँजाइत छै ने
हँ लेकिन अगर लगै छै कि नहि होल तब तब का करू आबर ढक के आओ आठ दस मिनट धीमाँ आँचपे पकाउ
अच्छा तऽ ओ आर से ठीक से पक जाय छै नऽ अन्दर से अच्छा
कन लगा देब तऽ माछ गली नहि जाइ कैसे नहि गली गली
हँ कैसे न गली उ तऽ मी मांस सीझ जाइ छै तऽ माछ कैसे न गली हो
हँ आ ऊपरसँ हरियर तनि धनियाँ हरियर मिर्च चीरीे के डार दियौ गैस बन्द करके पाँच मिनट छोड़ दियौ माछ मसालाके रस अपना लेैत छै
हँ ई बात तऽ सही छै
लेकिन ई चीज तऽ हय की कखनो कखनो माछमे काँटा बेसी रहै छै ने बच्चासभ खायमे डेराइत अछि
नहि तऽ कोनो कोनो माछ मे काँटा बेसी रहैत छै जेना अगर तेलपिय अहाँ लेब तऽ तेलपिया मे तऽ एकेटा काँटा होेवै छै आ उ भी मोट काँटा होेवै छै उ तऽ ननका बुतरुस दू साल के बुतरु के भी अगर अहाँ धरा देब ने तऽ घूमे घुमे खूब नीक से खा जाइ छै आ रेहु कतला मे तनी महीन काँटा होवै छै वोआर के तनी दिक्कत होवै छै बाल बुतरु के खाय मे वा के
ओ मने बुआरी या नैनी नैनी माछ लियौ ने तऽ ओहिमे काँटा कम होइ छै
बुआरिया नैनी आ तेलपियामे भी कम होबै छै सखी
अच्छा अच्छा फेर माछ के फिला बना लियो रोहु कतला के स्वाद अलग होइ छै बच्चा के देत तो कार हाँ काल टुकड़ाके नींदसँ देखिके दियौ
हूंम्म कतौ तऽ हमहुँ जानै छियै आ ओही तेलपिया के स्वाद तनी बिशराइन महकै छै उ आके गरम गरम खायब ने अहाँ तऽ नीक स्वाद रहै आ जे अगर अहाँ तनी ठंडा करे खायब चाहे झोर वाला खायब तऽ तनी विशराइन महकै छै तेलपिया आ रोहु कतला न महकै छै
हूंम्म हूंम्म तऽ हम फोन करब
अच्छा ठीक हँ जरूर आहाँ अहाँ हमरा हम्मे हमरा आर के याद करब तऽ हम्मे जरूर आयब अहाँ के दुआर चलू ठीक छै तऽ फिर भौजी करै छिये हम्मे अहाँके फोन ठीक चलू ठीक छै। गोर लगै छियै भाउजी अहाँकेँ ठीक छै